हेलो। हां, और सब बढ़िआं।
हेलो। हेलो।
हेलो।
हां।
हेलो।
और सब बढ़िआं ये।
हँ हँ हँ हमसभ ह हां हलो। हेलो।
और खाना, खाना पीना भऽ गेल।
नै होइ छै।
कि सब बैन रहल ये।
रोटी तरकारी बनै छै।
कथीके तरकारी।
आलू कोबी के।
कोबी के।
हू।
अय महिनामे त कोबी बड़ महग भेटै छैय यौ।
हाँ बाबा लऽ क आयल छलखिन हैं।
अच्छा।
हू।
कि कहू हमसब त गर्मीेये से छी परेशान। गरमी से हालत खराब भेल ये।
कि कहू इम्हर त लाइटो कैट गेलै हन।
पाइन के ये से दिक्कत खेत पथारमे देखै छियै पाइन लागल ये।
हू।
खेत पथारमे माछ सब काकुड़ सब ये बहुत।
हूँ।
काकोड़ एते या खेत म। पुरा माइट क बिल क देने छैय। आ ओ ओहि बिल दऽ क पाइन बहि जाइ छैय खेत स।
हू।
त ओ ओहोमे धानमे दिक्कत होइ छैय। आ माछो सब छैय लेकिन घर दिसन पाइनके पताए नै छैय किम्हरो स पाइन- ताइन लागै छैय खेतमे आइब गेलै हन।
हू पोखैर तोखैर ये केतौ पटेने हेतै किओ त उम्हरे से आइब गेल हेतै।
हू आ घर पर कोनो-' पाइन कोइ एहेन बात नै गर्मी से हालत खराब या। हमहु अखने खाना बनेलौ हां
हँ
और एलौ हन। हमरा सबके उमहर मंदिर पर कीर्तन भ रहल ये।
हू।
अपना सबके उम्हर त कीर्तन भजन सब होइते रहै छैय बेसी काल।
हू।
त काइल छलए जगरनाथ जी के र- रथ यात्रा।
हा सोइच सुनै छियै हर साल निकले छैय।
हं-हं ओ त पुरीमे निकलै छैय जगरनाथपुरीमे न। इम्हरो निकलल छलए। ओहे रथ घुम के एलैथि जगन्नाथ जी क तेका स कीर्तन चालू भेल हन। ओम्हरे एखन कीर्तन भ भ रहल य किर् सब लोग सब त ओम्हरे कीर्तन सब क रहल ये। अपना सब ओम्हर त कोनो होइ छैय छोट पूजा पाठ लोक करबे करै छैय।
हँ- हँ।
ओ। अपना सबके सांस्कृतिक म पूजा पाठके बहुत महत्व देल गेल छैय।
हुं से त छैय।
ह तऽ देखे छीयै आब आमो सब के सीजन जा रहल ये आम सब खेलिय कि नहि ऐ बेर
हँ वएह कीने खबै खेलियै हन आखिर
आब तऽ सीजनो जाय रहल ये आम क - -
हु आब तऽ गेबबो केलेथ भेबो कहां केले ऐकटा ककरोम
आम त ककरो नहिए भेलै जेहो कीन कऽ लोक खा छलै ओहो ने जाइए रहल छैई ने आब- - आब तो बहुत ऊ ओहो कनि दिन तक दस पन्द्रह दिन भेटत ओहो बहुत महग -महग भेटत तके बाद ओहो भेटनाइ बन्द भऽ जैत और सब बढ़िया
ओ हु तब बढ़िआं
अहाँ सबके उम्हर पेईन तेन भऽ रहल यए कि नेई खेत सबमे पेईन सब यए कि नेई
कहाँ बऽ रहल छैई ईम्हर तऽ आ
देखें छिए कतो अकाली ऐल छैई कतो कतौ अकाली आयल छै, कतहु देखे छियै बाढ़ि आबि रहल छै।
हँ
इल हन कि नेपाल के फाटक सब खुल तखन तक फेरों बाढ़ि आबयके सम्भावना यऽ
बाहिर ऐला एखन तऽ मछो
कहँ। देखै छिय पेईन- तेईन आबैत हेलो- - खिर दियो न- -